हँ ठीक छियै अहां सब ठीक छि? हँ हाँ हां उठलियै।
अच्छा भऽ गेलै
हँ चाय ताय पी लेलियै हन।
अच्छा अच्छा सहल छलैन?
हम नहि सहल रहियै लेकिन घरमे सभ सहल छलै।
हँ हँ तहन तऽ अहाँके आओर धर्म हैत सभके भानस भानस कऽ कऽ खुएबनि।
हूँ अहाँ सबके भऽ गेल
नहि हमरो अहाँके चढ़ल ये ब्राह्मण छी हमरो द्ववाद सी छल ऐ तऽ आय ब्राह्मण के नोतने छी
ओ तऽ ब्राह्मण खुएबै हँ ब्राह्मण खुएब आ की सब खुएबै ब्राह्मण के
भात दालि ओल के चटनी आ ओ काबुली चना आलू के सब्जी बनेलहूँ हें आब अहाँकऽक आलू तरल तिलकोर तड़ल परोर तड़ल बैगन तड़ल ओल तड़ल पापड़ दही चीनी आम
ओ भेलै कि इएह सभ तऽ होइ
हँ इहे
हँ इहे सब होई छै तऽ ब्राह्मण केँ तऽ लोक इएह सब खाय ले दैत छै आओर कि दै छै हँ हँ हँ सब चीज नीक के खाय बढ़ियाँ ये अहाँके अपन ओतौ तिलकोर भेट रहल ये
हँ बहुते के कए दिन तऽ कचरी बना लै छियै बहुते रहै छै तऽब की कहबै ओते फेकय वला शेहन्ता वला चीज छी तऽ कचरी बना कऽ
एकर कचरी केना बना लै छियै यै
कचरियो काटि कऽ ओकरा अहाँ कऽ आ ओहिमे अहाँके मिरचाइ देलहुँ कचका आ ओहिमे अहाँके दालि फुला कऽ देबै तऽ बड्ड नीक रहत करकर हँ आ बेसनो ताबे ता काल बेसनो चलै छै लेकिन नहि तऽ अहाँके करकर दालिके नीक होइ छै
आँय आहि तऽ हम पहिली बार सुनलीयै
हुँ आ बेसनोमे बनेबै ने तऽ कनी मोसरी दाइल फुला कऽ ओहिमे धऽ देबै नहियो पिसबै तऽ
पीसबै तऽ अहाँ कन्ना दे देबै आँय हँ आ पातो छैहे आ कनियाँ बड्ड सुन्दर कुर कुर खायमे आ पातो छनाइत हेतै तऽ करकर करकर लागैत हेत
उएह तऽ कहै छी कुरकुर खायमे सुन्दर गरमे गरमे तऽ जहियाकऽ बहुते रास दऽ जाइ छथिन कहबै यै कनी बेसीकऽ देब कचौड़ी बनेबै तऽ तऽ दऽ जाइ छथिन
ऐं हमरा सभके गाँवमे तऽ कते नहि रहैत छै टाट फरक सभ पर हमसभ तऽ तोड़ि लेबै तखन आब एक दिन कचरी छानि कऽ देखबै खाकऽ केहन लागै छै हँ यै एहन टा के सब्जीयो बनबै छथिन कहै छथिन अहाँके सब्जी बनबै छी सभ मसाला एना कऽ लगा कऽ हूँ लहसुन प्याज तऽ सब धऽ हूँ
तिमन खाइत छी जे छानि लैत छी अहिना आ लहसुन प्याज सब टमाटर सब दऽ कऽ भूजि भाजि कऽ अहाँके बड़ सुन्दर सरकारियो बनैत छै
ऐं तरकारी तऽ नहि खेने छी तरुआ तऽ बड़ खेने छी ई सब नहि खेने रहियै कहियो
हँ तरकारी तऽ हमहुँ नहि बनेलहुँ ओ कहलखिन जे हम अहाँ के देखा देब केना बनैत छै लेकिन कचौड़ी सभ बनबै छी बेसी काल
कचौड़ियो नहि आइतक खेलियै तरुआ खाली छान कऽ खाइ छियै आ ई सब नहि कहियो खेलियै ओकर
नहि उएह कहलथि तऽ बनेली तऽ बड सुन्दर लागल गरमे गरमे जेना जेना कहल तेना तेना केलियै कर कर सुन्दर छने छुच्छे हात जे बैस क वएह खा ली
अिय एक दिन हमहुँ तह तोड़िके लऽ नेबैटा काटिकऽ हमूँ देखै छी अरिकोच के पत्ता
छ तऽ ओहि गार्डन मे हुनका ल के छनि तऽ द जाय छै कयो का
गमहूँ सब ओ अरिकञ्चल एगो नहि होइया बिना कब कब वला
हँ अरबी के पत्ता
हँ हँ ओकरे कहियो कहियो कचरी खाइ छियै छानि कऽ लेकिन ई वलाके कचरी नहि कहियो खने रहहि कह एक दिन जब त खन हम पूरा तोड़ हँ एक दिन दू चारि गो बना कऽ देखबै खा कऽ नीक लगतै तहन बहुत बनबै हने सुब उ तऽ पहि ब पाय करै हँ तिलकोर पत्ता
तै गाम घरके लोकके आब कम अथी होइ छै लोक अपन सागो बहुत लोको भूजि कऽ खाइत छथिन हम ओ नहि बुझलियै केना
ओ पत्थर चूर के जे पत्ता होइया जमाइन हँ जमीन जेना जे गमकैत रहैया प पता जमाईंन के पाता गाँव में सब सएह कहै छै जे पत्थर चूर अल हो जमायिनी के पत्ता
तऽ बम्बइमे देखै छियौ ओसभ पता भेटैए अहाँके
ह तऽ ओ साग ओकरो साग देखै छियै कए गोटा के भूजि भूज के खाइ छै
हँ तऽ जमाइनके सुआाद अबैत छै तऽ जमाइनके गाछके साग होइत छै ने तेना ओकरो होइत छै हतै
हँ कए गोट के देखैत रहै छ गाँव में हमसभ तऽ नहि खेलियै तरुआ खाइ छियै लेकिन भूजि कऽ नहि कहियो खेलियै एक दू गोटाके देखैत छियै भुजि भूजि कऽ खाइतौ
हँ
आ तरुआ तऽ ओकरो बड़ सुन्दर हत फुलल फुलल गेंद जनहु
तऽ तिलकोरसभकेँ कनिआँ दूर जाउ पोखरि कंछरिमे जाउ तऽ उएह कहथिन तेलसँ गद जँकाँ अहाँकेँ फूल फूल के कन्ना के पत्ता तिलकोर के पत्ता अथी के पत्ता जमीन के पत्ता लागल जेना एकदम फुल फूल के गेंद भऽ जाय छै
ह आ कौआ पत्ताे तऽ जहिना एके फल तैना कहनो पता फूल हँ ओकरो तरुआ तेहने गेन्द जेना हयत ह मन होतै तऽ ओकर सब बात हँ पानि बुन्नी मे सब चीज हरियर भए जाय छै ने गाछ सब ओहि
तऽ पहाड़ पर ओना कऽ रौदमे तऽ टटा जाइ छै पहाड़ गरम होइ छै तऽ आ हरियाली रहै छै तापर लतरल
तऽ ओएह हम से तोड़ के अपन लऽ आनैत छी
हँ
ह
देखबै कचरी बना कऽ बड़ नीक लागत सुदगर
ह आब जेबै ने तऽ हमहुूँ बनेबै गाँव में तऽ के पूछे नहि छै तिलकोर कट पर की कहै छै गोबरा कह ढेरी सब रहत ओकर काते काते रहै छै दुनििया के लत रहल पात
हँ गाम त म त एकरे सभके तऽ अपनेसभके बेसी छी साग गेनहारीके करू साग पात बेसी अहाँके अपनेसभके गाँवमे नीक रहैए
के टाइम मे अपने सब नोनी आ साग नहि खााय छलियै
तऽ म एतऽ बुझबै चालीस रुपैआके पचास रुपैआके एक पौआ दै छै ओ नुनी स
तऽ हमूँ कहै छी ी जे गाँवमे अपना सभके नहि रहए सौसे घरक काते काते नोनििया साग सब
फ्रीमे हमरा सभके मैयके ओलटीमे अहिना जनम जाय आ ई जे होइया अहाँके ई जे उपास करै छीिय अहाँके ई नहि जीत महान बार जीितिया तहि मे लोक ओ साग खेबे कर छै त हमस सब अगने अङंगगने लोक नोच कऽ नेब ओहि अङ्गना बढ़ छै ओहि अङंगना मे बढ़ छै ऽ एहिन्दिय माँ सब तोर
अच्छा उठाव भऽ गेलै कतहुँ नहि देखै छियै आ एतऽ देखलियै पटना मे हमहुँ पटना एल मे देख देखलियै मौगी सबके बेचे देख कऽ तऽ हमरा अ लागै छै जे गाँवमे रहै छै से छैे ने ई पटना सब गाँव में उ संग अरूरूरा
जे बिआ लोक छिटे छै अपने मोने बारिश के टाेम मे हयत
तैं तऽ कहले बच्चा रहियै तऽ देखियै अङ्गना सबमे रहै छलै त उखाारि उखारििकऽ भूजे जाइ छै आ आब गाँवमे कतहु नहि छै आ पटनामे देख देखलियै गेल रहियै घूमय लए तऽ ओतऽ ओ साग बिकााय छलै नोनिया साग
हँ
कहलियै देखियौ जे कहियो नहि देखलियै से
नय जे चीज पहिलुका जमानामे जे चीज फ्रीमे होइ छलै सस्ता छलै से आब आगक मोल भऽ गेलै
हँ कर्मी के सागसभ गाँव मे कतेक रहैत छलै ह आ करमियो के साग आब बिका लगलै
ए तो हमरा नय नीक लागयै हमर बड़की की सब छलखिन ने तऽ कहै छलखिन हुनका बड्ड नीक लगै छलनि तऽ कहै छलखिन तऽ पोखर क कनछर से तोड़ि कऽ आईन दै छली
कर्मी सागके जे ओ दालिसग्गा बनैया से बड्ड सुन्दर लागै छै खाायमे भात करमीशाकके दालिसग्गा आलूके चोखा आ भात खइयौ तऽ बड सुन्दर लागत खायलि
अच्छा काकी सबके चठ साग भूजि लै छलखिन आ सिर्फ लोढ़ी पर पीस कऽ मिरचाइ पीस कऽ आ एहिमे कचका
तत ह
बड्ड सु
हमहु सब तऽ नहि खेने रहियै लेकिन मईयाँ के नयहर जाइ छलियै न तऽ मैय के ओतऽ देखियै सब खायइत तऽ उएह कर्मी साग सभ मईयाँ के नयहर मे बनैत छलै से बड़ सुन्दर खााय मे लागय ओ साग आ भात चोखा।
ओ
आ गांव सभमे तऽ नहि कहियो खेलियै गांव सभमे नहि बनबैत जाइत छथिन। ओना तऽ देख खब गाँवमे लोक सब बनबै छैय तोड़ तोड़ कऽ लेकिन हमरा घर मे नय बनै छैय।
हँ गामसभ आब गामोमे उठा भऽ गेलै आब कहाँ बनय छैय क
हाँ
ओ साग अहाँके बम्बइयोमे भेटैएा लेकिन वएह जे मोनमे होइए पहिले फिरी मे नय केओ पुछैत छल देखियौ कते महग छैय।
हँ जे चीज गाँवमे केओ नय पूछत ओ बाहर जइयौ तऽ देखियौ बिकाइत रहत।
जितियामे ननी साग भेंटल अ महगे एक पौआ साठि रुपैआके दे तऽ की हैत ओहिसँ?
तऽ गईल के एक रत्ती लोहिया मे सैट जायत।
हाँ की करतै जएह चीजके कहियै जकरे चीज जे चीज लोक नय पूछैत छलै उएह चीज आ महग भऽ गेलै।
हँ एतऽ तऽ एखनो भेटै छैय।
हूँ
हँ एखनो जे गेल रहियै पटना तऽ देखलियै बिकााय छलै।
सैह देखीयौ।
हां हां सब हँ अंगना मे सीमेंट बालु गिट्टी ढाईल ढाईल लेलकय माईटे नहि छैय तऽ कतऽ ओ सब फड़त? पहिल लोक ह हम देखलियै तऽ बुझियौ हमरा आश्चर्य लागल देखियौ बच्चा मे ने रहियै ओहिके बाद बिसरिओ गेल रहियै ओहि साग आ एत देखलियै त नहि हम नहि देखै छलियै एतय देखलियै हन लियै त
हाँ
आ जे चीज नहि देखने रहबै देखबै तऽ क कते अथी याद आब जाय धक द ई चीज नहि देखने रहियै आइ देखे छियै।
हाँ अहीना मरुआ आने छी तऽ साठि रुपैआ के एक किलो ओने छी कहियो कऽ पाबनि तिहारके ज किया में आन दिन किया आ हमरा घन में हुनका जे सुगर छैनि तऽ कहियो काल कऽ मरुआ आटा अनलहु।
हाँ हाँ सुगर वाला सब के कहै छैय डॉक्टर मरुआ रोटी
कतऽ साठि रुपआ के एक किलो देलक।
ओ जे साठि रुपैआ कऽ एक
हाँ दू किलो लऽ लेलउ आ पीसा कऽ कहीयो काल के रोटी बना कऽ दै छियनि।
पहिले देखै छलियै मरुआ